की हाल चाल?
बहुत बढ़िआं बहुत बढ़िया अपन कहू।
अपन बढ़िआ मस्त।
अच्छा।
ई सब भ रहल छै?
कहाँ किछु भऽ रहल छै एखन एलहुँ हेँ बाजारस। टहैल रहल छी छत पर गर्मी छै तबाही वाला।
बाजार कथी ले गेल रहिये?
बाजार गेल रही डूइटी।
ड्यूटी के लोक बाजार कहै छै।
हँ बजारे ने कहबै।
अच्छा नै पता छलै हमरा। सबके अप अपन- अपन बाजै के तरीका
हाँ की करबै।
हू गर्मियो छै। सावनो शुरू भऽ गेलै पैनो नै हौय छै।
हँ आइए सँ सावन शुरू भेलै।
पैनो नै होय छै।
पैन कहाँ भऽ रहल छै, पैन लगैये सुखाड़ भऽ गेलै ऐय बेर। मिथिलांचल मे तऽ खास ककऽ सु सुखाड़ भऽ गेलै।
ततेक ढील भऽ गेले।
मेडिकल लगाव।
मेेडीकल अनलौ दूटा आय सात रुपए देलक।
हँ दाम बैरह गेलैये।
दूटा अनलउहे, भबिया के लगेबै, कि हम लगेब से नै कैह लेकिन लगेब कियाे। तुलसी से
एकटा लगा लेब, चाय टा ऐन लेब, ऐय मे कोन बात छै।
नै, पायक दिक्कत छै ने, के देत पाय।
अच्छा हम ऐन देब।
लोक लेलहा पाय तऽ देबे नै करत, बड़ा जालिम दुनिया छै।
हे कते सुन्दर हावा उ
ह से तऽ बड़ नीक उठलैये, लेकिन लोक लेलहा पाय त देबे नै करत। लेलहा पाय तऽ लोक बिसैर जाय छै, पाँच- पाँच हजार रुपैया लोक रखने ऐय। बैयमानी बडलोक बडलोक के बैमानी कर के आदत रहै छै।
की करबै सब रंग के दुनिया में लोक छै।
हँ। क्यान गेलै बेैमानी कऽ क लोक कत रखै छै।
बैयमानी हम की करबै। बेैयमानी- सैतानी लोग थोड़े करे लेकिन मजबू
लोक पाय लऽ लै छै आर कहै छै, हमरे पाय रहे।
मजबूर जखन आदमी भऽ जाय छै न, तऽ दुनिआँके नजैर मे बेैमान भऽ जाय छै।
बैमान नैय जे रिएलिटी छैय।
कहावत छै, मिथिला मे दिन धराबे तीन नाम।
लोक ल लै छै, मीठ - मीठ बैज क तैके बाद कहै छै, हमरे पाय रहे तऽ एनाहो होय छै। ठीके छै, समयक इन्तजार छै। जे हेतै नीक के हेतै, जो हम, जे हमर हेतै ओ हमरा लग एतै। जे हमर नै हेतै क लेतै बैयमानी, क लेते बैयमानी। सैह सब बात छै। और की रहतै।
की कहै छी, चोर बैमान समय खराब होय छै तऽ चोर बैमान सबटा बैन जाय छै लोक।
समय खराब होइ छैय तऽ लोक चोरी केनाइ शुरू कऽ दै छैय तऽ बनतै ने।
शुरू किए करतै? चोरी केनाइ शुरू नहि करै छैय नहियो चोरी करै छै तऽ लोक बेहमान बना दै छैय। ओ मजबूरियेसँ कनि मनि लेट भऽ गेल तऽ कहत जे पचौआ छैय ई सब। पाय देबेला
पचा लै छैय ने कहै छैय जे तोरा देलियौ हमरे देलहा छैय ने। से कहै छैय।
से किए कहतै? आब लोक सोचे के लेल तऽ किछो सोचि सकै ये।
सोचतै कि जे रियल जे सच्चाइ छैय। हो गेलै अइ सोलह सत्रह तारीख भैयए गेलै फेर चारि दिन बाद पाइके जरूरी ककरो पड़बे करतै ठीके छैय। हमहु इंतजारे करै छी।
बड नोचे ये अथी पीठी सब की भऽ गेल गर्मी तते लगे छैय की कहू भरि दिन शर्ट आ पैन्ट जे पहिरने रहै छी। जेना बुझाइत रहेय खुजली भऽ रहल य पूरा देह मे।
झरना पर सऽ पानि एना कऽ ढारि लैत छैय आ भऽ गेलै।
नहाय से नहि होइ छैय ने। मेन होइ छैय कि शर्ट आ पेंट जे चौबीस घंटा पहिरने रहबै।
तैय चौबीस
नोचनी रहत न ए सी नहि चलै छैय। यर इहा त कंजर मालिक छैय ए सी कखनो चलेबे ने करे छैय पंखा रहे छैय। आ ओहो पंखा मे हवा नहि कथी सीलिंग फैन आ ओ गर्मीसँ उबलि रहल छी पसीना बेह रहल अछि शर्ट पेंट गंजी जंगिया सब भीजल रहे ये।
तऽ कोनों बात नहि पसीना ओकर कपड़ा सब पर फेकैत रहू।
तऽ कस्टमरसभ आगूमे भरल रहल जखन भीड़ भाड़ भऽ गेल तऽ आओर जादा गर्मी लागल जेना लागत आइटा लड़कीके लेडीजके चक कर आबि गेलै।
किया नहि ए सी चलबै छैय ग्राहको रहैत छै तैयो नहि चलबै छैय।
नहि नहि एकटा महिला के चक्कर आबि गेले बेहोश जकाँ भऽ गेल रहे मोन ओकर औल बॉल भऽ गेले गर्मीसँ।
हँ।
ओ तखन ओकरा जे छैय ने पानि देलहुँ। मंगवा क ओकर बाद ओकरा कुल्ला करेलक कहलहुँ आउ जेना बार बार खसे चक्कर आबय तेना से जेना हमरा ओहि दिन भ अहं कस्सम से कहे छी गर्मी ने उमस बहुत ज्यदा छले अंदर में अहाँ सब बाहर बाहरो निकले छीय। जेना पखोमे रहै छैय तै नहि बुझाइय। भयंकर वाला गर्मी।
हमहु दू दू बेर स्सकूल गेलियै ये हमहुँ देखलियै ये, गर्मी तऽ छैय छले ये।
आब दस मिनट पाच मिनट रहनाइ अ भरि भरि दिन रहनाइ एहिमे अंतर होइ छैय ने ये। वएह सिचुएशन मे भैर- भैर दिन रहबै से आ पाँच दस मिनट कखनो रहलयै से दुनू बात-
ठी हँ दोसर -दोसर के जे दोसरके फीलिंग लोक नै बुझै छै-
नै बुझी सएह बात।
से बला बात छै दोसर के पाँच मिनट पाँच मिनट होय छै पाँच मिनट लोक के एगारह बजे घर से निकलै। छै लेकिन पाँच मिनट बच्चा के नै एन देतेै तऽ सएह बात छै।
तऽ सएह बात तऽ होयबो करै छै ओतय सँ फेर आधा घंण्टा। जा हमरा जाय मे लागै पौन घण्टा एक घण्टा रौदा मे जाय छियै।
से जे करैछै ओ ओते हम नै बुझै छियै।
चैनपर रौद लागैत रहै छै पसीना टप टप चरैत रहै छै। आ मूँह जे अइछ से लाल भीमीर भऽ जाइया टमाटर जेंका।
ककरो पाँचे मिनट लगै छै तऽ एन दौ बच्चा केँ तहन हमरा जायके काज कोन।
टमाटर जकाँ मूँह लाल भऽ जाइया आ पूरा जे छै। से मतलब पस घामे पसीने। पूरा शॉर्ट भीज जाइया एना के जे हाथ हाथ रा-
हमहुँ अबेै छियै स्कूल सऽ तऽ हमरो पसीना टपकैत जे- अखन हमहूँ किचन सँ रोटी बना कऽ एलियै या खाना बना कऽ हमरो पसीना टपकै छेल्लै। तऽ सब के लगै छै गर्मी के मौसमे छै तऽ सबके लगै छै सबके दुःख छै। ई तऽ नै छै से ड्यूटी।
एय मे की करू आ मजबूरी छै सब दिन जेए परतै एखन जे एलौ हेँ। ओतऽ जेना लागैया कि ए सी मे बैसल छी एहन। सुन्दर हवा उठल या भगवान । सब इएहे सब होय छै भगवती के कृपा देखियौ। कते सुन्दर हवा बैह रहल अइछ।
रहल हथ।
हँ बच्चा तऽ एकटा के तऽ देखलौ सुूतल आ एकटा की कर- एकटा की करेैया से नै कैह।
एकटा गेलेै नीचा ऊपर मे ओकरा डर होइत रहै छै।
कथी के डर होय छै डरऽ के तऽ एहन कोनो बात नै छै।
भूत, प्रेत, पिशाच।
धू इहो सब होय छैय की-
से तऽ लाल नाइटी मे अहुँ देखने रहियै।
ओतऽ हमर भरम रहै शायद बो दुनू सुइत रहल। दुनू सुइत रहल पंखा चल कऽ।
बौओ सुइत रहलै?
हूँ तखन तऽ कहै छी। खाना खाय लए तऽ नै खेएब तब की कहू दुनू सुइत रहल। पंखा -तंखा चला कऽ दुनू अपन सुतल अइ एकटा तकिया पजियने ए आ एकटा। टेैडी पजीया कऽ सुतल है।
जाय छी उठा के खुएबै दुन के।
आब खेएत?
ओन साँझमे नून तेल भात खेने छेलै तैयो देखै छीै। उठेबै कनि खुएबै तऽ।
किकिए लागत छौड़ा छौरी तऽ खाइयो लेएत। छोरी के तऽ कखनो उठाबै हियै तऽ खा लै छै।
बीछओना नै केएल छेलै दिनमे केएले रहै न।
कहाँ बीछौना कयल छैय पूरा तऽ उकटल फुकटल ये कतऽ जतऽ ततऽ फेकल अय। की कहू हम जे एखन एलौं हैं तऽ मोन हमर केहैन लागे छलै पता अय। जेना घुुरमा लाइग जैत।
हम जे किचन सऽ रोटी बना के एलौं हैं से पसीना टपकै छलै टप
हँ सही बात छैय गर्मी तते छैय तेहने छैहे।
छोड़ा दिन में सुत्तल छलैया फेर केना सुइत रहलै।
बच्चा छैय न ओंघी लागल हेतै। असगर असगर में नीन्द पैड़ जाइ छैय हँ अस गर में ओनाहियो आदमी के नीन्द पैड़ जाइ छैय अकेले रहल न तऽ लोक के नींद लागऽ लागै छैय एना होइ छैय।
माछो मौस नै खेलौं सावन एब गेल।
तऽ अहाँ कहियो कहबे नहि केलौं तऽ हम अहाँ के खिसियाई दुआरे बजबो नहि करै छी मूस खायके
माउस
ओ मउस खायके तऽ कहितौं न। तऽ ओय दिन ऐनिये देने रहौं चौधरी जी जे दिन एल रहैथ तय दिन। फेर कहितौं तऽ हम ऐन दयतौं अहीं दुआरे हम बाइजतो डर लागैत रहैया हमरा।
पहिले सोम दिन जेबै सीमरिया।
अच्छा।
देखलियै कैल खन मोहल्ला के दूगो तीन गो मौगी के।
कथिलै?
सिमरिया सऽ अबैत बिहैर उठलै सिमरिया सऽ अबैत।
अच्छा।
तऽ पुछलियै जे आंय यो अथी पइनो छैय बड्ड? तऽ कहलकै कि नहि काना के इस्कूल से लऽ कऽ अबैत रहियै। तह तऽ कहलकै जे नहि बड नीक छैय एखन कहाँ छै पैन-तैन कतौ बी बीच में जेतै तखन पैन छैय हाँ बड्ड नीक छैय हम कहलियै सैह कहु हमसब ओहि दुआरे नहि गेलै हमहूं सब मंगले दिन जैब सोमे दिन जाय वला रहियै। से नहि गेलियै जे सब कहै छलै बाइढ़ एल हेत्ते कि भेलै तऽ कहलकै नहि छैय पैन बड़ नीक सऽ पूजो पाठ केलौं। कहलियै देखै छियै सोम दिन तऽ माँओ देखलखिन मौगी सबके जैत।
हँ तऽ एखन एखन बाइढ़ पइन के समय थोड़े छैय। मौसम में बारिश भेबे बारिश भेबे नहि केलैया पाइन कतऽ स हेतै हँ सावन में कहीँ भऽ जाय तऽ भऽ जाय। लेकिन एखन बाइढ़ पैन कतौ छैहे नहि नेपाल में वर्षा भेबे नहि केलैए तऽ एतऽ कतऽ सँ हेतै। बाढि पैन
छैय किछ देखै छियै हेतै तऽ जेबै सोम दिन सोम दिन तऽ ब्रते रहत।
तऽ केना जेबै व्रत में।
तऽ की भऽ जेतै व्रते फल्हार कऽ कऽ जेबै।
पाँचो सोम करै छियै?
हँ छओटा सोम भऽ सकै छैय।
छटा सोम केना होइ छैय।
जेनाकि ई सक्रैत सऽ चालू भेलै आ जाबे तक अगला सक्रैत नै हेतै ताबे जतेक सोम पड़तै। ओते करऽ के छै, ओना पाँचेटा चै कोनो बेर चाएरोटा पड़ै छै। कुनू बेर चाएरोटा पड़े छै, एबेर जेना सक्रैत पहिले भऽ गेलै पूर्णिमा बाद मे हे तै तऽ हमर
पाँचेटा हे तै ने एक महीना मे।
सुनबै पैहले की कहे छी, सक्रैत जेना पाँच टा सक्रैत जेना काएल से, परसू से शुरू छै सोम दिन से सोम। तऽ पूर्णिमा वाली के एकटा सोम अगाँ हेतै। अगला सप्ताह से या आ तऽ ओकर पाँचटा सोम हेतै तऽ हमर सबके तऽ एकटा एक्स्ट्रा सोम भेलै ई वला फर्स्ट वला।
हुं तऽ अहाँ सक्रैत मे सौपिये लेबै ना अहाँ।
तऽ सक्रैत पहिले हेतै तखन सक्रैत पहिले हेतै ते गे माय गे माय पुर
बड सुन्दर बिहैर, बड सुन्दर हवा उठल है ये कतौ जाय वला नेै मौसम
सक्रैत पहिले हेतै तखन ना अगर सक्रैत के बाद पूर्णिमा भेलै। पूर्णिमा के बाद सक्रैत भेलै तऽ बीच मे सोम पड़तै तऽ करबै नेै। तै दुआरे छओटा भऽ सकैया से कह के मतलब।
एकटा शुरू वला कऽ लैतो, एकटा अंत वला।
से के करबै शुरू अंत।
एना किया अैठ के बाजै छियै ये।
ऐैठे कऽ बजऽ अबैया हमर बजनाइये नै लोक के सोहाय छै, लोक के हम हमर बोल के के मिर चाय लगै छै भीतर-भीतर तक।
ओल जकाँ बोल बजै
बोले एहन एैय कियो की कऽ लेत हमरा, हमर माय-बाप किछ करबे नै केलक लोक की कऽ लेत।
किया कियो किछ करत।
हां किया कियो किछ ककरो जोड़ल चिन्तल खाय छियै।
हां सेहो बात ठीके कहलियै।
लोक के हम जोड़ चिन कऽ दै छियै।
सेहो बात ठीके कहलियै।
सबटा हम ठीके कहै छीयै, हम नै किछ गलत कहै छीयै लोक के गलत लाग जाय छै, साएह नै हम गल तऽ बाएज नै सकै